हेलो।
हँ कि हाल चाल हेलो। व्हाट्सऐप पर क फोन काट ना। हँ हेलो। हेलो।
की हाल समाचार
ठीक अपन
हम ठ की कर छ ठीक छिये
खाना बनै छै खाना बनबे छै, मंगल छै न
ओ हँ तइ तऽ सवेरे खाना
हँ तू व्रत्र कर छै
कर त दुआरे नहि कर महिनावला रह महिनावे
हँ इ त महिना मे होइ छै
हँ से ई अट बार र बज प दिन हँ
अच्छा। कि करै छै सर्दी भोगल आ
हँ एखन तऽ मौसम बरस भी फए जाइ छै।
हँ प होइ छै कै।
हँ आबो कहै छियै न तऽ तू चवठ रे तू चवठ भले म
हम नहि करैत छी ओ करैत छथिन।
ओ ओत ताज सभ ब।
हँ उएह लए खाना बनबै छी।
ओ तऽ आक ने कुत।
आइ मङ्गलकेँ हुनकर छुट्टी रहै छैय।
तहन तऽ ठीक छनि मंगल करैत छथि अपन छुट्टी
हूँ का खाना बनबै छी। किछ नहि की बनेलेै कढ़ी भात आओर ई बैंगनके सब्जी आलू बैगन के भुजिया आलू परोर
अपने सब गोटा रहै छी कि फर सउसो ससुर सब?
साउस ससुर दियादनी भैसुर।
सर एके मे।
हँ
ओ तहन
आ
हँ दश बारह गोटे चारि आठ दश गोटे। हमर चारि टा हम चारि गोटे ओ चारि गोटे दो टा माँ पप्पा।
हँ तऽ दस आदमी।
हू
तखन तऽ आदमी सब छैय।
हँ तै दुआरे बेसी हल्ला होइत रहै छैय।
हँ तऽ लोक सब रहै छैय तऽ हल्ला होइते छैय। आ ताहिमे बच्चा सब तऽ आरो हल्ला करै छैय ने।
हूं चारिटा बच्चा छैय ने।
हँ तऽ एगो ककरो झगड़ा भेल ओकासँ तऽ ओकरासँ।
हँ भैर दिन ओतबै कर तैमे गर्मी छुटी छलै ने।
ताहि में त आरो
हरदम काँव काँव होइते रहै छैय।
हूं त आर सब ब
हँ बर्षाके पुरि गेल।
त हमरा पुरीते
तऽ ई मै मैसेज अथी काल्हि एगो आयल रहैी अथी लिखिकऽ जे शुक्र दिन तऽ अाँके टाइममे करबै तऽ करबै नहि तऽ तखन तऽ पंद्रहो ट बीसो हँ कल द। बिसोटा नै भेलै ताहिके बाद
हमरा त एक महिना
पता नहि हमरो मैसेज आयल रहै हुनको पर आयल रहै शुक्र दिन तऽ कॉल पूरा करले तऽ खतम भइतै ताहिकर बाद
तकर बाद
आ हय हल्ला किया करै छी। हँ तयके बाद पता नहि की हेतै लिखै बलामे कहबै जे फेल भऽ गेलियै तऽ लिखय वला केब कोनो बाते नहि कह छैय।
किया त फेर लिखे बला फेर भर भर क देखिय ने।
कहने रहीयै मधुु के त एखन कितो देखे छ दोसर बेर हमरा नहि पता रहय जे गलती भेल रहैत छै ने ओकरा फेर कॉपी कऽ के रहैत छै ओ भेजने रहै। तऽ हम ओकरा कॉपी कऽ करितियै ने हमरा भेल जे कॉपी नहि कयल जाइत छै तऽ हम छोड़ि देलियै मधु कल कपड़ा कॉपी कर दियै फिरसँ
ओ तू मधु से पुच लेति ने तकर बाद।
नहि पुछ। हम कहली कि जे कॉपी तॉपी कऽ कऽ तखन तऽ फरो कतहुसँ रिकॉर्गके केना कऽ लि लेत ह।
कतहु
हँ कपी करैके रहतै तह तऽ लुकस देख। एके बेरमे देखल। बड़ा एना रहतो आड खेत उजरा करिया लका अ नूत पिहानी कथि कहै छै। अफराती मतलब सुनायमे एतौ अफराती लिखल रहतौ अफराती बड़ा दिक्कत कतू। आइ लाल काकी के खेतक आड़ि पर देखल ह ललका उज उज्जर का हरियर का सागर। हमरा ओकरा ठाम से नोत पिहानी नहि। चलैय आ एहिमे एकोटा वर्ड गलती हेत तऽ ओरा रिजेक्ट भऽ जेत एना एना रहै आ तीसटा हमरा। शुरू दिनऽ अपन माथा पकला गेल फेर तैयो धीरे धीरे क देलियै लेकिनहो मे दू बेर खेल भऽ गेलै छै
ओ तहन तऽ हमरोसभ हमरोसभ फाइल भैयए जेबै एहिमे लिखल मे तह बड़ जे झंझट भऽ जेतैय
बेर गलती हेौ ने तऽ बुझ गेलही ने दबारा मे ओ भेज देतौ जे तोरा गलती भेल रहत तऽ ओकर कॉफी कऽ कऽ ओतास से ओत पेस्ट कऽ देब
ओ से हेतै। आ गा तऽ ई छै ने अपने सभ मैथिली ओते लिखै नहि ने छियै जादा
ओएह एक गोट एगो दिनेश भैया छथिन ओ मैथिली गीत लिखै छथिन हुनका पछैए ओ कहलखिन कि जेब। अपना सभ जे बजैत छियै ओ शब्द दोसर छै आ मैथिली लिखाइ छै दोसर रंग
सह तऽ आर अपने सभके तऽ कहै छियै ओते मैथिली लिख। देखे नहि छै जादा हिन्दीए लिखलक
बजै छियै मैथिली ल लिखैत तऽ छियै हिन्दी।
हँ आ बाजै अहे ने मैथिली तै कनि मनी हिन्दियो प्रयोग भऽ जाइ छै
तऽ हमरा गलती भऽ गेलै की करैत छै हम छोड़ि देलक आब देखै छियै दुबारामे की होइत छै आ कलो वाला कल के शुक्रे दिन पूरा करे
हू।
आब देखै छियै कि होइ छै
हमरो ने पुरे छी की कहियो बसिया केते जीपुर गेल हमरा बसिया सभने
बरचाक बरचा ककरा ककरासँ बात कर क केना गेलै केना किर गेलै।
क बस गल पाज किय दीदी दी सभ केलियै एतेक आदमी
ओ भरि। हमरा लगै निधिए दीदीसँख निधि दीदी तऽ हमरा परसुओ बातेलकै रिजेक्ट भऽ गेलै पाँच मिनट दऽ कऽ आ आइ काल्हिके तऽ कटिए गेल ओ कहैत छै अहीँके नेटवर्क प्रॉब्लम हम सभसँ कतेक नीक होइत छै निधे दीदी
तऽ हमरो कहने रे काल। हमरो कटि गेलै पाँचे मई से भेल बाद भेलै।
कहलथि जे तुलसीसँ केलै तऽ एकैस रुपैआ देने रहै।
हँ तऽ कते गेलै एक मिनट कि दू मिनट बात भेलै तोगर देलके। आ कटि गेलै आ तोराास से जे बरषा अंगना मे बात केलियै तखन तऽ पाइ ते ने छलै एगो के पचास रुपआ एगो के लगि उनचालिस रुपआ पा तो आले तो न
हँ पाइ तोहर वला के दुनू के निधि दी से के पता नहि पाँच मिनट ली खा करी जे एक।
ब र्ट ने त रज द
पाँच मिनट सेलेक्टो केलकै बारह मिनटके कॉलके तखन कहलकै जे की कहैत छै। आ आवाज के बियर नहि आयल पता नहि कि करै छै। हँ पाँच मिनट सेलेक्टो कऽ लेलकै आवाजे ने ओकरा क्लियर एलै।
गेले
कीसभ करै छै ने
ह ऐपे छै
तऽ ज्योति दीदी के लग नहि छौ मोबाइल स्मार्ट फोन से।
नहि कहाँ छै एकेटा मोबाइल घर मे इहटा मोबाइल।
नहि तऽ हुनको करबा देथि तऽ ठीक रहित तै।
हँ तखन तऽ दुनू गोटा मिल कऽ बात करतियै तऽ जल्दी पूरि जतै ने
हँ हुनके सभ कॉल होयत ह
नहि लेकिन कहाँ छै एकेटा छै। दूटा राखिकऽ की करबै एखनि एकेटा घर मे एकेटा यूज एकेटा यूज भऽ जाइ छै ने
हँ सेहो बात छै रिचार्जो तऽ करबय पड़ैत छै सभ महीने महिन।
आ तीन साकरी चारजो करै फोर जी आ तकर बाद फाइव जी आर। आ एगो प्पा के छोटकी मोबाइल छै तऽ दूटा भैए गेले त आ क गो मोबाइल हर दुआर एकेटा राखै छी।
पानन ओते भेली एतेक गर्मी लगै छै।
हँ आइ तऽ भरि दिनोरा सबके हा छड़तै इमहर बड हवा बही छै।
छतप पर छी हमरा घरमे हवे नहि अबइ छै खिड़की सभ नहि छै घर मे
हँ तऽ बाहर से घर मे खिड़कियो नहि ने रहै छै।
आगर पीछा जमीन रहै तखन ने खिड़की रहतै
आ नहि तऽ ककरो नहि रहै छै। ओतऽ कतऽ रहते लोक ओते जमीन जे खिड़की रहतै।
खिड़की नहि छै छतपर तऽ छै हबा छतपर पप्पा बैसल छथिन।
तखन केना जेमे।
हमरा खानो बनब के छै खाना बनबै छी
कि सभ बनबै छै
परवल आलू के सब्जी। बैगनके भुजिया दालि भात करी नहि दालि नहि कढ़ी।
हँ कोन होइ छै।
बनिया गेलो त
हमर तऽ खाना बनि गेलै हमर बाबा सवेरे खाइ छै तेना बाबा खेलखियै। हम सभ नहि खेलियै।
हँ तोरा अंगना मे नेटवर्क छौ
हगई घर आबअ पड़े छै तकर बाद नेटवर्क कहै छै बुझलियै तै दुआरे राइत साँझ कऽ बाद नहि करैते आब लेटरिंग घर केँ आबैत त हमलिय आइ एकोटा कॉल नइ केलहु हे तऽ एगो कऽ लै छी तोरे सँ
हम तऽ एगो पता नइ तोरा कोनो मैसेज नहि काइल से
नइ हमरा कहाँ कोनो मैसेज एले हइ खाली आलो छलै ओहै पर जे मि जे मधुआ कहलकै सात सँ आठ मीटिंग रहत
काल्हि हँ तऽ भऽ सकै हमरा पाई ताई दऽ देलकै य ताहि दुआरे हमरा पर आयल हेतै
हँ नाइ जे तोरा पाइ दे हमरा सब पाइ नै न हम त एखैन यू पी आई नहि नऽ देने छियै तऽ हमरा
हँ भऽ सके य हमरा पैसा देलकै तइ दुआरे हुनको पर एलै हुन ओहो पैसा निकालने रहथिन दू सौ यू पी आइ देलखि त आइब गेलै
हँ हुनका कते बड़ल छलैन
हुनका दू सौ तिरासी किछ रुपैआ ओ तऽ हमरे टा सँ बात हमही हुनका करै छलियै तऽ जे करै छै तकरा नऽ बेसी बनै छै हँ
आ इएह मे काइ गो रिजेक्टो भऽ जाइ छै
तऽ कैय टा कॉल रीजेक्ट भ गेले आइ निधि दीदी वाला आइयो वाल भ गेल ओहो दिन वाला भ गेलै
बेसी भइए जाइ छै लोक कऽ नइ
रिजेकटो भऽ जाइ छै
गई इ छै मधुआ सब कॉल कते जल्दी बरसा दै गैय हमर सब तऽ कॉल पुरिते नै छै
केना पूर गेलै
बर्षा करा बर्षा क हमरा पुर गेल बड
बरसा तऽ कहै छै एक सै अस्सीए मिनट करय केँ छैै
तीन घंट तऽ नय
आ ओ ओहिमे कहै छै तीसटा कॉल करअ केँ छै
हँ आ ई होइ छै नऽ फेर लोको करै छै नऽ सेहो बाला पैर भऽ जाइ छै नऽ
भऽ सकै एक गोटे केँ एक सौ अस्सी मिनट वला हेतै
हँ आर इहो भ जाय छै जे इम्हर स - आ - अ कॉल आबै छै सेहै इहो तीसोटा कल मिला कऽ सभटा जोड़ै छै नऽ
हमरा तखन एको साय नहि पूरल अस - अस्सी मिनट अखन बकीये छै
नय कार्या ऐप केँ बारेमे नय बात करते ओहि सँ की हेतै से तऽ ओहि दिन बला पता नय किया रिजेक्ट भऽ गेलै
किछ भेल हेतै आवाज तवाज नहि सुनाय देैत हेतै
भऽ सकैय य किछ दुआरे केने हेतै
हँ ओकरो सबके कोनो - कोनो आवाज नहि सुना दैत हेतै ताहि दुआरे
हँ ओहो आवाज क्लियर बुझतै तखने नऽ ओ जखन ए आइ केँ ट्रेनिंग दै छै तऽ किओ आवाज क्लियर सुनतै तखने नऽ सिखतै
हँ आ नइ तऽ केना सिखतै बिना आवाज देने
हँ तय दुआारे अपन ओकरा फायदा नहि होतय त ओ किया पाई देतय।
किछु सब किछु अपन अपन सब फायदे दुआरे दै छैय ने।
आओर की तऽ केओ काज करबै छैय केओ कोनो कम्पनी चलबै छैय फायदे लेल न। भुजल लेकिन प्याज देल छैय छोड़ दियव क कायल बला छैय। हम लग ने प्याज देने छी। आओर सब कही।
आओर सब की कहय ठीके छैय।
आम सभ टूट गेलै सब? रोपनी शुरू भ गेल।
नहि आब एखन कनि मनी रोपनी छैय भेलै ह शुरू। जकरा नहैरके पानि आबै छैय तकरा शुरू
कल त खूब पहि